हेलो
हँ नमस्कार
नमस्कार हेलो कोन अछि
हम ठीक छी अहाँ कोना छी
हमहुूँ ठीक छी बहुत दिनक बाद बात बहि रहल छै बहि रहल अछि
हँ काज काम बेस तऽ बाग कारण समय नहि भेटैत अछि
काल्हि हम किछु पुरान चित्र देखते छलहुँ तखन गोमबा बहुत रास स्मृति मोन पड़ि गेल
अच्छा अहाँके घुमबाक बहुत रुचि अछि ने
हँ हमरा नव नव स्थान देखय बहुत नीक लगैत अछि जखन अवसर भेटैत अछि हम अवश्य कहूँ कतहुँ घूमय जाइत छी
अहाँ एखन धरि कोन कोन स्थान घुमै छी
बहुत बेसी न नही आ मुदा वाराणसी पटना कोलकाता पूरी दिल्ली अ जयपुर जायबक अवसर भेटल अछि
बहुत नीक एहि सभ स्थानमे अहाँके सभसँ बेसी कोन स्थान पसन्द आयल
ई कहब कठिन अछि कारण प्रत्येक स्थानक अपन विशेषता अछि मुदा वाराणसी हमरा विशेष रूपसँ नीक लागल
तकर विशेष कारण की छल
गङ्गा घाट साँझक आरती आ ओतुका ब वातावरण बहुत शान्तिपूर्ण लागल जखन हम घाट पर बैसल रही तखन मन बहुत प्रसन्न भय गेल छै
हमहुँ सुनने छी जे वाराणसीके वातावरण बहुत अलग प्रकार होइत अछि
हँ ओते पहुँचते ही प्राचीन इतिहास अनुभूति हो होइत अछि
तकर बाद कोलकाताक अनुभव केहनरल
कोलकाता बहुत रोचक नगर लागल ओहि ओते पुरान भवन संग्रहालय पुस्तकालय या सांस्कृतिक गतिविधिसभ बहुत देखबाक अवसर भेटल
अहाँके यात्रा करबाक समय सभसँ नीक की लागैत अछि
हमरा लोकसभासँ भेटल हुनकर जीवन शैली बुझब बहुत नीक लगैत अछि
ई तऽ निश्चय नीक बात अछि
हँ जखन हम विभिन्न राज्यमे जाइ छी तखन बुझाइत अछि जे भारतमे कतेक विविधता अछि
भाषा संस्कृति आ परम्परामे बहुत भिन्नता होइत अछि
बिलकुल मुदा एहि भिन्नताक बीच एक प्रकारक एकता सेहो देखभाल लेल भेटैत अछि
अहाँ पुरी सेहो गेल रही
हँ पूरी समुद्र तट हमरा बहुत पसन्द आयल
पहली बेर समुद्र देखलियो
हँ पहिले बेर एतेक निकटसँ समुद्र देखबाक अवसर भेटल छल
तखन केहन अनुभूति भेल
जखन लहरी किनारा पर आबैत करी टकराइत छल तखन बहुत आनन्द होइत छल घंटो समुद्रक का कातमे ब बैसल रही
समुद्र देखबाक इच्छा हमरो बहुत दिनसँ छै
अवश्य जाउ प्रकृति सौन्दर्य देखिके मन प्रसन्न भय जाइत अछि
यात्रा वास्तवमे बहुत किछु सिखाबैत अछि
हँ पुस्तकसँ जतेक ज्ञान भेटैत अछि यात्रासँ सेहो बहुत ज्ञान भेटैत अछि
एकदम सही बात कहलियै
हँ यात्रा वास्तवमे बहुत किछु सिखबैत अछि बिलकुल
हम जखन
हेलो
हँ
हँ
हम जेखन विभन्न स्थान पर जाय छी तखन बहुत नव अनुभव प्राप्त होयत अछि
हँ अहाँके यात्रा जीवनक कोनो एहन घटना अछि जे एखन धरि मोन पड़ैत हो
हँ एक बार हम दिल्ली जाइत रही रेलगाड़ी निर्धारित समयसं बहुत विलम्बत चलि रहल छल आरम्भमे तऽ थोड़ा असुविधा भेल मुदा बादमे हम खिड़कीक कात बेसी क' मार्गक दृश्य देखैत रहलहुँ
रास्ताक दृश्य देखब सेहो यात्राके एक महत्वपूर्ण भाग होइत अछि
हँ कतहु हरिहर खेत देखाइत छल कतहु नदी कतहु छोट छोट ग्राम एहि सभके देखैत देखैत समय अनुभव नहि होइत छल
अच्छा हमर विचारसँ रेल यात्राक अपन अपन अलग आनन्द अछि
ई बात पूरे रूप सत्य अछि हवाई यात्रा शीघ्र अवश्य होइत अछि मुदा रेल यात्रामे मार्ग सौन्दर्य देखबाक अवश्य भेटत अछि
अहाँके पहाड़ बेसी पसन्द अछि की समुद्र
ई प्रश्न कठिन अछि पहाड़ आ समुद्र दुनूक अपन अपन विशेषता
तथापि जे एक चुनबाक अवसर भेटैत
तखन सम्भव हम पहाड़ चुनब
एक
कारण पहाड़ी क्षेत्रक वातावरण बहुत शान्त होइत अछि शुद्ध वायु हरिहर वनस्पति या दूर दूर धरि देखाईत पर्वत मनके आनन्दित कए दैत छी
अच्छा बहुत शान्त बहि जात अछि ई बात सेहो सही अछि हमर रुचि समूद द्र देश बेसी अछि
से किएक
समुद्र विशालता देखिये एक अलग प्रकारक अनुभूति होइत अछि लहरीक आवाज सुनी कई मन बा बहुत शान्त भयी जाइत अछि
बात सेहो सही अछि अहाँके कोन
हँ
बोलू
अहाँके कोन रीतुमे घूमब बेसी नीक लगैत अछि
हमरा शीत ऋतु बेसी पसन्द अछि
हमरो
गर्मीमे बहुत रास घूमब कठिन भय जाइत अछि मुदा शीत कालमे यात्रा अपेक्षाकरी सुखद रहैत अछि
आ विशेष विशेषतः जखन परिवार व मित्रक संग यात्रा होइत अछि
परिवार सङ्ग यात्रा करबाक अनुभव सेहो बहुत मधुर होइत अछि
बिल्कुल यात्राक समय सभगोटे एक सङ्ग समय व्यतीत करैत छथि बातचीत होइत अछि आ नव
अहाँ यात्रापर जाहि समय पूर्वज्त योजना बनबैत छी
हँ अवश्य पूर्व यात्रा बनबैत छि
कोना
सबस पहिले स्थानक विषयमे जानकारी प्राप्त करैत छी ततपश्चात यातायात के फिर निवास कहाँ रहब आ दर्शनीय स्थल सब सूची तैयार करैत छी
ई तऽ बहुत नीक आदत अछि
योजना बनओल रहलाँ से बहुत सुविधा होइत अछि
हम तऽ बहुत बेर अचानक घुमबाक निर्णय कयले छी
अच्छा एहन यात्रा सेहो रोचक होइत अछि मुदा किछु तैयारी रहबाक आवश्यक अछि
हँ विशेषत ज दूरस् स्थानपर जाय पड़य
एकदम अहाँके इच्छा सूचीमे एखन कोन स्थान अछि
हमार इच्छा अछि जे एक बार कश्मीर देखी
कश्मीरक प्राकृतिक सौन्दर्य चर्चा तऽ सर्वत्र होइत अछि
हँ चित्र सबमे देखैत छी तऽ बहुत सुन्दर प्रतीत होइत अछि
हँ हमर इच्छा अछि जे उत्तर पूर्व भारत किछु राज्य सभ देखी
से कि एक
ओह क्षेत्र प्राकृतिक सौन्दर्य पर्वत वना आ संस्कृति सभक विषयमे बहुत सुनले छी
हँ भारतक प्रत्येक ग्राम भागमे किछु ने किछु विशेष अवश्य अछि
यही कारण अछि जे भारत कुं्बाक लेल एक अद्भुत देश मानल जाइत अछि
सही करलू
हालाँकि अहाँके यात्रा से सबस पैघ की लाभ प्रतीत होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे यात्रासँ दृष्टिकोण व्यापक होइत अछि
बड़ा विस्तारसँ कहू
जखन हम अपन क्षेत्रसँ बाहर जाइत छी तखन विभिन्न प्रकार लोक संस्कृति आ जीवन शैलीक के देखैत छी ताहिसँ बहुत किछु सिखबाक अवसर भेटैत अछि
ई बात अत्यन्त महत्वपूर्ण अछि
हँ यात्रा केवल मनोरंजन नहिं सिखबाक माध्यम से होअ छै
अहाँके कथनसँ हम पुनः सहमत छी
यात्रा करबाक बाद बहुत दिन धरि ओहहि स्थानक स्मृति मनमे बनल रहैत अछि
बिलकुल कतको बेर चित्र देखते सम्पूर्ण यात्रा मोन पड़ि जाइत अछि
आ कतेको बेर ओहि समय बातचीत हास्य विनोोद आ अनुभव सब सेि स्मरण भए जाइत अछि
हँ एहन स्मृति जीवन भरि सङ्गे रहैत अछि
सही कहहि लियौ
अच्छा एक यात्रा विषयमे बहुत सुन्दर चर्चा भेल
हमरो बहुत प्रसन्नता भेल
फेर कखनोहु समय भेटलापर आन विषयपर गप्प करत
अवश
ताबत धरि अहाँ स्वस्थ रहू
अहाँ सेहो स्वस्थ रहू
तब ठीक अछि पुनः बात होय जब फिर समय भेटब या फिर कोनो विषयपर चर्चा करयके मन क आ कर अवश्य तब तोरा की लागल ठीक लागल बात
नमस्कार त बादमे बात करे
बादमे बाद करै छी